हेलो
की बोले छै दोस्त
हमर अरबिन बोलै छै
हँ
तो की बोले छै
हम आयुष बोलै छै
अच्छा कहाँसँ बोलै छियै ओ हँ वैसे ही अभी डाल दे बोले छिय ने
ह डालटेगंजमे कहाँ से बोलै छै हमरो घर वही छै
हम चची से बोलै छियै
ज यहाँ की सुोल छै
हँ
य यहाँ कि हमरो कुछ दोस्त रहे छै
अच्छा अच्छा अच्छा छै
तोर चियकी मे तोरा घर कहाँ बड़ा छै
य आते है बस स्ूलियााील त ब घरबा
ओ ओे ओने बारन तोहर घर ह तो क्य करी छीिय अभी
ऐसे अभी त तली रुमे जर्मिललत तऽ थोड़ा दै फेर बाद हाद ब टेवला ओतमे कहहला तली
तऽल तथोड़ा
गर्मी बहुत ब ने यैहाँ रातीमे तऽ पानि होइत होइ ने
हँ राँचीमे पानी आजे होइल बड़ा अभी भी पानि ह मारा अ्छै
ओ हो सही बा सही ब राँचीये सही बा
सही कह बा पानी मारियए ने त फर उमस हो जाइ ना दिक्कत ई र लगल
य पंथा चलेब तऽ टलर चलेबऽ हव एकद एसी फिल दी
अरे तू ओ दिय भे करी लेकिन अगर मान ल कि कल धूप निकल गेलै कड़कड़ा के त फर तो फर उमस नयर मौसम
अरे तऽ राति में सुबह धूपह चलिये जाला समह पनआ मड़ि दबैा
अरे ओ कठ पूछो हो सकल छै
हँ
कोइ कोइ ठेकान न न होइ छै
हँ हँ
इहो दिक्कत बड़ा
आ बताय छै ती तस छै
हम अभी बैठल छै तोहरासँ बात करै छी
अच्छा खा पी लेली
न अभी न खाय जे बनी
अचछा त खा पी ली कानी खे बनि कहाँ हली खेलेबनी
काम करै छी तनी फेर एग्जामो के टेंशन बन छै ने तऽ ओकरे कारण नहि खैले छै
एग्जाम देतह हमरो टेंशन बह सेमेस्टर सँ सारा सिलेबस पूरा नहि होयल बा का लिखब का पढ़ब त त रह तु अता ह पते न बा
ह बरी दिकत छै
हँ
क करबा देखा देख ताक के सब चीज काम करा कम्प्लीट
हूँ ह
क कै तऽर फ नहि हो छै क
ओ तऽ बतबबा जीरो तऽतै फायदा ह्म बोल काम कम्प्लीट करबै तब पैसो मिली त खयबो तरब
हँ वही अरे बडी बड्डी हो गेल टाइम पास होते होते अभी तऽ काम हर कम्प्लीट हो गेल छै लेकिन क्य करै छै
त तबियत खराब ने हो रहल छै एहि चलते
तब एतबा खराब होल छै त फर आ कते हो गेल छै हमरो तबियत सी रहै छै तऽ कमो कम्प्लीटो कर लेल छै हम
हमरो तऽ हम हैयए बा एइडियामे तऽ अहाँ तऽलेतै एतयसँ बात तऽ हमरा समझेमे नहि आर बा
आ
एतऽ अथी देबा
हँ
हमरमे
मराठ हदेल बा
अरे हँ मैथिली मैट मैथिली मैथिल मै मैथिली मरा मैथिल मैथी जे
ओ मैथिली ल भी ससली कि मराठी कहाँसँ दे दे
बोले वा जो जवाला न
हँ
होत ह पैसा कऽम देवला
अच्छा
आब लिखयवलामे जो रहल ओतयमे पैसा थोड़ा ई रहल कि हँ लिख देब इतर देब ओतर देब तऽ पैसा आ जाय
आ
आब बताय तो स्टेशन चल रह दिनचर्या
हमार दिनचर्या ठीके चलै छै अभी तो बस थोड़ा कमआ कमआके टेंशन रहै छै तऽ ओकरामे दिक्कत हो जाइ आओ किछु ने
ओहू ने बच्ची ई ईशलवाद
अच्छा
बउजी हमर ई सर त तैयारीोब इ तऽ अले ए ल ज ई होतौ ओ होताौ ऐसे बोल ने
कर के देखै छै ने एक बार देखा ट्राइ करै छै
राति तऽ रहब ई साल बार अभी हमरा ई नहि बा
आ
आब सेमेस्टरो आइ जे मन देलक तऽ माइंडो फ्री होइ ने तार दसो लै ब सले पी ब्ल्यू
ह्म
म आइतार बेरबार अभी देखा तो ई जामो नहि देखा चल सी जी सी ए लेयै आ जे ुएल तो तुे ल बे प रुपे पता हवा आ तू त फायो बा आ ग्रेजए मे बहुत फायदाा गए ब हम सोचलए साल ब चाह् सीे जी एल नहि चल जाइ छै चाहे हमर एम पता बताव हमर एम बी पी एस सी
अच्छा
निकल जाइ तऽ े ब आ त ठिके बा नइ त सि जी एल निकाल्ब ऑफिस बनब
ओहो
हम जाादे नहि छले तो दोस्त बा समझल त पछहत्तर रोज जाब पचत्तर द निकल तभी जाम निकल ब दौ निकले बा तभी दौड़ निकल ब ती छाती चौ
अरे बड़ी ेंशन छै
आ पापोे बात न मान त पापो बोलिय तुस न तर पाब वह तरए लेब अपने ह से लेकिन तुस न तर पइब तऽ वह बोलियन एक दिन ऐसे बोलत छल तू नहिहु जिन्ददी बर्बाद करबै आ अपन आयवला जो बड़ी ओतरो दिन भी बर्बाद कर देबह
ओकरोमे दिक्कते छै कि गार्जियनो बोलै छै नेब
बार बोलबे तो तऽ त बोलियौ ने तर छै
हँ
हम हम सोचलियै तऽ हमहीँ ने जे अच्छा लायक लड़की रहतै बाब भलाही लड़की रहतै पाबन्दी बात ह तहूँ आबर जाबै छै मने त बोल नहि जाा आबब त ले त तु बोलल ही न जा आ जा ल बहुत ई मतल छ जहाँ म जहाँ जा आइ
नहि लड़की लोकोे कहैल छै
आ इं्डियन ते संविधान ई सभय भी बहुत छोट बात छले हमीने हमीनसे हमी शुरूएसँ जुमदार ही
वही तऽ दिक्कत बड़ा बड़ी दिक्कत ब बड़ी कष्टमे लाइफ कटै छै
बड़ी तस्म बड़ी तशम तहि बताय हम तोरा नहि नहि तऽ स्तर पायब समाज हथी आ समाज ह री उतर हमरा त फ पर बा हमरा तऽ बस अपन से मतलब बा न त तो बोली हम ही न सुुनब जो हमर मनमे हो वही तरब
चलऽ ठीक छै
चलऽ ठीक छै
फेर कब धन्यवाद छै
ठीक छै ठीक